ते सखी
ह सखी का हाल -चल छै सखी
सब बढ़िया छै तू बताव की हाल चाल छै
हमु और के सब नीक छै सखी
हूँ तऽ की करै छै अभी
अभी तऽ ऐसे बोसल छियै बात विचार करै छियै
हूँ
मम्मी तनी हमर एक बहिन आवल रहै छै ने तऽ ओहि अपन हँसी मजाक करैय छै
ह ज्यादा दिन के बाद मिले के बाद तऽ बड़ी सारा अ बात हो जाय छै बतिऐय के
हँ
तऽ खाना पीना हो गेल रहै
ह सखी खाना पीना तो को अभी एक कक कर के खाय छैय
अच्छा की बनल रहे
तुब हम हमारा घर मे बेसन के सब्जी य रोटी बनल रहै छै
हमरो माई दुपहर में तऽ भात और बेसन के सब्जीेये बनावल रहेै छै
ह नीक लगै छै ने
मुनगा के पत्ता के साग बनावे छै और सरसो टमाटर और हरा मिरचाय के चटनी भी बनावे छै
हुँ बढ़िया छै तब तऽ अओ सखी अपन आर के बताउ खाना पीना के व्यवस्था हो गेल छैय
ह सखी आज तऽ हम खाना पीना तनिक जल्दिए कर लेबे छियै आ हमर माई आज बनाबै छै रात्रि मे सत्तू भर के ली टी आर टमाटर और आलू के झोर बनाबे छै
हँ तऽ बन गेल छै
ह सखी बनो गेल छै आर हम लखायो लेल छियै हमर माय तो सुतियो गेल छैय
ह तऽ हमार आर घर में तऽ बड़ी लेट सुते छैय सब सखी
हमहूँ जड़ी लेटे सुतै छियै सखी हमर माइके जड़ी हुनका सुबह चारे बजे उठ जाय छै तऽ ओ जरी जल्दी सुत जाय छै
हूँ अभी से नै हमार आर घरमे तऽ बड़ी लेट उठे छै सखी हमर मैयो आर तऽ सात आठ बजे उठे छै हमनी सब तिन इन्तजार करे छिये कि लड़कन उठे छै तऽ साथ उठे बड़ानके की ई विचार छै कि साथे उठे छै कि अपन उठ के काम धम कर लेबे छै तऽ ना
हमर माँई तो जल्दिए सुतो जाइ छै आ चारे बजे उ उठ जाय छै आ हमर घर तनिक बड़ी बड़ छै सखी तऽ हमर माई तो चारे बजे से छत तऽ मैदान अंगना सब मे झाड़ू बाड़ू करे लगे छै इनका तऽ जे चार पाँच बजे से शुरू होबै छै तऽ ई सात बजे आठ बजे नहा के चढ़े छै दू घंटा तीन घण्टा ओह सबमे करै छै अपन
हँ तऽ उ होए जाइ छै सखी साफ सुथरा रख के भी चााही सकी
हँ सखि साफ सुथरा रहे से घर देखे में भी सुंन्दर लगे छै भले ही पुराना घर रहै छै लेकिन साफ सुथरा से सुन्दर दिखे छै यदी घर
हू वातावरण कनि शुद्ध रहै छै साफ सुथराास से
हँ सखी तऽ हमर माई तऽ गाँंव मे रहै छै ने बहुते समय से तऽ हमर माँ ई गाँवमेके अ रीति रव मतलब कि रहन सहन जरी अ के तौर तरीकामे जियै छै
हँ
सात आठ नओ बजते बजते सुत जाय छै और तीन चार बजते बजते ते उठ जाइ छै हम तो सखी जरी लेटे सुूते छियै वहि सात बजे तक उठे छियै बारह बजे एक बजे सुते छियै आओर सात बजे उठ जाइ छियै
हँ हमूँ आर घर में तऽ सात आठे बजे उठे छै सब किया की लेटे सऽ सुते छै तऽ नीद भी तऽ पूरा होबे की चाही
हँ सखी लेकिन हमर माइ तो हमरा बड़ी डाँटे छै कि नऽ एते राात तक के जगे छै तऽ एहिह चलते कहे छै कि माथा दर्द होइ छै माथा दर्द छै तऽ रात मे मोबाइल देखे छै से हमर माय बड़ी ाटे छै से सखी पूरा दिन तो एने ओने काम धाम ई उमे व्यस्त रहे छियै तऽ रातीमे जद फुर्सत मिलैत छै तऽ जरी अ सीरियल चाहे कोई कमेडी वगैरा रील्स रिल्स देखे छियै जड़ि मनी फेर सुत जाय छियै
हँ तऽ सखी आजकल तऽ सब अपन अपन काममे व्यस्ते रहै छै केकरा उतना फर्सत छै कि बतियाबे तऽ कुछ करे सोशल मीडिया चलाबे
तऽ रातिमे जड़ि फुर्सत मिलै छै तऽ जड़ रील्स उल्स देख कऽ जड़ मन ठीक रहै मतलब कि जदि देख के हँसे छियै
हू
अब सखी जनी मनी माय से बातचीत करे छियै हमर मााय तऽ जल्दी सुति जाय छै ते हम की कि करे छियै अकेले बोरे होेबे छियै सोचले मोबाइले चलाबे छियै जे सीरियल देखे छियै
हू ठीके करै छैथि हँ सखी मौसम के ओनि का हाल चाल छै
अरे सखी मत पूछऽ सखी एते गर्मी एते गर्मी कि मन अक बक लगै छै आज तो जरी हबो नऽ चलै छै सखी कूलरो फेल छै कूलरो केँ हव लगे छै कि गरम फेकैइ छै
हुँ
एकदम लगे छै नऽ कि वही अप्रैल मई वला गर्मी जैसे पड़े छै लगबे नऽ करै छै कि बारिश केँ मौसम आयल छै हम्मर इलाका मे तऽ एते गर्मी पड़ै छै‌ सखी की लगे छै कि कहुँ पहाड़ उहाड़ देने चैल जाइ छिये
हँ मेनी तो मौसम ठीके छै सखी काहे की पानि पड़े छै ने सु - सुबह यहाँ पानी पड़े छै तऽ दिन भर मौसम आज तऽ ठीके रहै छै
नऽ सखी यै सुबह सुबह तो लगे छै कि केते बारिश होवे छै एकदम अन्धार कर देबै छै
लेकिन फिर अ धूप निकलि जाइ छै यहाँ तो भर भर दिन तो धूप करनेे रहै छै एकदम उमस वाला गर्मी लगे छै सखी बहुते गर्मी पड़े छै
हुँ एमे तो हमर जेहना से बहिन आबल रहे छै नऽ ओतए ओत ओ ओना से तऽ दिना ठीके करे छै मने ठंडाये रहे छै
हुँ तऽ अच्छा है सखी ओकरा केँ जरि राहत मिलै छै गर्मी से राहत मिलैत
हँ
तऽ कहूँ घुमे फिरे गेलै कि नऽ आज
ना सखी आज तो नाय रोजे रोजे माय फिर गुस्साए कि इतना रोजे रोजे का घूमेै जाय सभे बहिन मिल केँ आ घरमे कामो तऽ होइ नइ सखी हँ होइ से अपन घरेमे हँ हा - हा हि - हि बात विचार करै छियै हँ खाय पियै केँ मंगवा लेबे छियै आज कल ते एतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छै कि घर तक पहुँचा पहुँचा देबै छै कोइ चीज खाय केँ मन रहै छै तऽ
हँ सखी ऊ तो ठीके कहलऽ की आजकल तो एते घर बैठल सब चीजे आ जाइ छै एतना सारा जोमेटो छै तऽ पिज्जा वाला एप्लिकेशन छै स्विगी छै एते सारा एप्लिकेशन छै कि हँ जे मन करै छै से हम ऑनलाइन घर बैठले सब चीज मगा लेबै छियै तऽ काहे लग आदमी बाहर जाइ छै
तऽ बाहर जाइ से पॉल्यूशन इतना छै नय इतना सब घु भाड़ा बढ़ा देवे छै कि ऑटो मे बैठा तऽ जेरी सा दूरी पर दस रुपया ले लेबै छै
हँ तो ठीके छै सखी अ घर मे सब पर परिवार मे कैसन सब हाल चाल छै
सभी ठीक छै सखी सब परिवार नीक छै
हमहू
अपन ओर के
अभी तऽ सखी हमरो घर मे अभी एगो चाची आवल रहे छै आरो ओकर बेटी हमर चचे एगो बहिन आवल रहे छै वही सब गपशप होबै छै ओकर बाद हमर माई लिट्टी बनावल रहले छै तऽ वह खिलाबे छै रूनी के फिर ओ सब गप सप होवै छै फिर ओकर बाद ओ सब चल जाइ छै जदी वही मे हमहूँ थोड़ा व्यस्त हो जाइ छिय
हँ ओ तऽ पर परिवार आ बै सऽ तऽ आदमी बैठके बात करै छै नय अपन मन हल्का करै छै दुःख सुख बतिया के
हँ से
अऽ तनी हँसी मजाक भी हँ
यदि हुनका के थोड़ा अभी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ होल जाय ओहे सभ अपन मायसँ हमर दुःख सुख बतियाबै छै उ घर गृहस्थी मे तऽ सखी ई सब लगल रहे छै उतार चढ़ाव सब होवल रहे छै
तऽ होइए जाइ छै हँ
कभी आदमी के बहुते सुखो होवे छै तऽ कभी दुखो पड़े छै
हू उहेय नहि बात छै सखी दुःख सुख उतार चढ़ाव तऽ लगल रहे छै जीवनमे अच्छा सखी तनि एगो हमर कॉल आवल रहै ठीक छै तऽ हम तनी देर मे करब ठीक छै
हँ सखी तऽ ठीक छै सखी नमस्ते